हँ
हँ, हेलो
हँ हँ, कुशल छियै?
हँ कुशल, आओर अपन सब कुशल?
बड़ बढ़िआँ चलि रहलैए अखन तऽ ई बरखा जे कनि मनि भेलैए, एक तऽ बरखे कम भेलए एहिमे जे छै से तीरा, माधुरी अपराजिता
हँ, अखन तऽ आब अखनका समय आब, हँ अच्छा हँ, एखन आब ओ फूल सबके समय आबि गेलैए ने! गेन्दा हॅं, माधुरी आ तीरा। एकर तऽ अखने समय एलैया
एखन जे लागल रहतै तऽ वैह ओ दुर्गा पूजा लगमे, फूलाए लागत। हँ
हँ दशमीमे, आब माधुरी तीरा भगवतीके पसिन्दो बड्ड छनि
आ अपना सभके मिथिलामे तऽ ओनाहो पूजा पाठके जे छै से भगवती पूजाके विशेष महत्व छै पुछहि
हँ मिथिला एक तऽ धरतीए छनि भगवतिये के, शक्तियए के छनि हे! जानकी, हँ जानकी जेहन जानकीए जी एतहिसॅं प्रादुर्भाव भेल छनि
आ कहल तऽ इहो जाइ छै जे कि मिथिलाके मौउगी सभ जे करैत छथि गौरी पूजा ई सब से सुनै छियनि जे सुनल इएह एहि जे सीतो माता करै छलिहे
हँ, हँ गप्प अथीमे, किताब सबमे तऽ सएह छै आ ओ नहि, हँ किताबो सभमे सएह छै लिखल जे सीतो गौरीके उपासना केनहिए छलथि हेँ जहन विवाहक समय भेलनि तऽ
हँ
पहिले तऽ हुनके पूजा-पाठक अर्चना केलथि, जे रामसँ विवाह, विवाह होनि से ओ हुनकर अथी बनथिन
वांछित फलक
प्राप्त हँ, वांछित वर प्राप्तिक लेल
हू
केने रहैथ
बड्ड नीक
तऽ ओनाहियो मिथिला तऽ शक्तिएके उपासक अछि, मिथिलामे तऽ सैह होइ छै!
जागरा भेल तऽ कोजागरा मे लक्ष्मी
लक्ष्मी जी के पूजा यैह, अखन जे ई भरि चतुर्थमेश्यबी जेना रवि शनि एकादशी हेतै तहिमे भगवान सुतताह ओ विश्राममे चलि जाइत छथि तखन ओकर बाद से ह तकर बाद तऽ देवीए पक्ष शुरू होइ छ भरि चतुर्मास या भरि चारि महिना जे होइ छ तईमे भगवतिये सबक होइ छ छैन आराधना बेसी पूजा तऽ सएह होइ छ आब जे आब जेना ह् एखन जेना आब ई साउन आयत तऽ आब साउनमे आब जेना न प्रदान जकर भेल छेन‌ जे अथी सबक तिनकर सभक पाबनि हेतनि मधुश्रावण त ई मधुश्रावणीयो तऽ लम्बा पाबनि होइ छ ई पन्द्रह दिनक हँ पन्द्रह दिनक रहै छ
आ नव बियाह ह सब अहीमे ने फूल तूल लोढ़य लए जाई छ
ओमे लोढ़ै लए जाइ छथ सभी संगे सा साँझमे निकल गेलथि लोढ़लथ एहिमे बसिये एहिमे स एकटा छै एहि पूजामे जे बसिया फूलसँ पूजा होइ छ फूल आ आ पत्ता ह पत्ता सेहो तुरल रहै छै फूलक पातसभ सेह ह
से एहिमे गीतो नाद जे होइ छै से बड़ मोन लगु गीत नाद सब रहै छ
हँ जे सुनैमे नीक लाग
सुनयमे नीक लागत अपन सभक पूरा जे छै स
मधुर लगै छै सुनैम
लेगत
ओकर बाद तकर बाद केटा पाबन सभ शुरू भऽ जाइ छ चरुचनि हेत तब इन्द्र पूजा भेल तकर बा ओ ओ बीचमे ओर ई कृष्ण जन्माष्टम
छैह
फेर पितर असिन भऽ जायत तऽ पितरपक्ष शुरू भऽ जाय जे जिनकर जिनकर जिनक हँ जिनकर जे गेल छथिन पितरस भेल छथिन हुनकर निमित्ते ब्राह्मण भोजन कर जे जे तीर्थमे गेल छथि
से भेलै पन्द्रह दिन तक सभके जल दियौ
जल दिऔन तर्पण कर
हूँ
ओहो एकटा अपना सभहके अथीमे छै करै ह करर्मे छै करै छै छोटका लोकसभ तऽ छोटका लोकसभ मे छोट जातिमे अहाँके होइत छै ज एकके दिन करै छै ओ लास्ट दि
मुदा श्रद्धा समर्पित ओहोसभ करिते छथिनसभ
ओहो सभ करिते छै ज अनु वर्ण जतेक छथि मानै सभ छ
माने ई सभ छै जे धर्मक अनुकूल छियै से सभ अपनाबैत छथ
ह
आ तहिना नोथारी सब प क ओहिमे नोठारी भेटना कठिना ताहिमे एक एकटा नतारी त तऽ कए दिन इहो होइ छनि ज दू दू ठाम तीन तीन ठाम खाय पड़ै छैन ओहो एकटा कठिनाइयै गप छै
तऽ हँ आ ताहिमे ई अथी जे होइ छै माँतरनवमी ओहि दिन और बेसी भऽ जाइ छन नोथारी सभके कए बेर खायब तकनाईयो अबू भऽ जाय छै छै आ जे भेटै छिन जे खाइत छिन तिनका कए बेर कए जगह भऽ जाइ छैन सेहो भऽ जाइ छै
आब ओहन खे निहारो पिनिहारो नहि रहलैय
से तऽ ने ओते खा हँ आब खाय आ पचबे नहि करै छै ओते ओतेक ठाम खेत से पसबो नहि करै छै तथापि जेहन जेहन घर अगल बगल वाला जे कहि दय छै तऽ आब मनो नहि कयल होइ छै सेहो भऽ जाइ छै रोचो विचारसँ करय पड़ै छै हँ से भऽ जाइ छै ओहीमे ई कुशोथपाटन सेहो होइए अपनासभके
अरपै गप
ओ हो अछि जे ओहि ओ साल भैरक ओ ओहि दिन जे उखाड़ब कूश तऽ ओ साल भरि चलत जते पूजा पाठमे काज हैत से साल भर आन दिन जे उखाड़ब तऽ ओ जेही दिन उखाड़ब ओही दिन टा ओहि लऽ कऽ काज करू ओकर बाद ओ हँ ओकर बाद ओ नहि काज हयैत आ ओए दिन जे उखाड़ै छै तऽ से भरि साल चलै छै जते पूजा पाठ जे कोनो काज सभ चीजमे जतेक पूजा पाठ होइ छै चाहे ओ मतलब अथि पितृवला रहै कर्म रहै या पूजा पाठक रहै सबमे सबमे सबमे कुशक काज होइ छै
आ मोनो बड्ड लगैत छौ जेना दुर्गे पूजा भेल ओहिमे जेसभ तेरहो अध्याय पाठ करै छैएथ कि जतय मूर्ति बनै छनि ततय के जे छै से
आ ओ से ओतबा दिन वातावरणे एक एकदम बुझाय छै जे एकदम बुझाय छै जे भक्तिमय वाला भऽ जाइ छै वातावरण जेम्हर जाउ तऽ तम्हर ओ दुर्गा पाठके ध्वनि अबैत रहत कतहु कतहु सम्पुट होइत रहत कतहु आ तेरहो अध्याय कयलक को कतहु अध्यायए अपन कयलक
से एकटा आओर बुझाईछै यौ नियमसँ जे करी पाठ ताठ तऽ अपनो देहमे बुझै छै किछु जे छै से शक्त उ ओ पोल वा
हँ ओकर कने एकटा अलग पावर बुझए लगै छै ने मजबू हँ अन्दर से तऽ एकटा अपन बुझायत जे हम किछु केलौ हँ जेना एकटा श शक्त ओ शक्ति अन्दर से जेना ऊपर उठईछै जगै छै शक्ति से तऽ बुझा जाइ छै जे आ एकटा ओ ध्यान मोनोमे रहय जे पाठ करयके अई भगवछी के पूजा छी करयके अछि आ ओ नौ दि आ ओकर ओ जहन विसर्जन भऽ जाइ छ दस दसमी दिन द दसमी तीर के तऽ तकर बाद ओकर बाद ए एकटा उदासीनता सेहो बुझाय लाग जे किछु छूटि गेलए कतेक दिनसँ करै छलहुँ हे कि छुटि गेलै ओ उदासँ एकदम बुझाय
तावत अबू लगैत रहे छै जे केना हयत केना हयत मोनो लागल रहे छ
ओ जे पार केना लागत सेहो भऽ जाइत छ होइत रहै छै
आ कते नीक लगे छै जे नओ तर भगवती अबै छथिन नओ स्वरूप मे आ नओ के ज चीज ध्यान करै
नवदुर्ग तऽ ओ आ नवो रूपके अलग अलग अप अथी छै महात्म छ
छहि
छथिन से छथिन तऽ सभटा एकके लेकि सभके अपन अलग अलग रूप छनि जे समय ज हँ जेहन समयमे जेहनके अथी रहलन जरूर ओहि हिसाब ओ रूप धारण केलखि जे दुर्गा महात्मा छ
हू
तऽ लेकिन पा पाठो करैमे ह आ पाठो करयमे मोन लगै छ
बड मन लग
ओतबा दिन मोन खूब लगै छै अगर ओहिमे अहा रमि जाउ तखन आन काज नहि नीक लाग ओतबा काल जाबे तक ओ नहि होयैत पूर
छै छ
आओ जर नहि कोनो दिन कऽ सकलहुँ या छुटि गेल कोनो कारणव ओ एकटा सुनापर अथी बुझाइत रह किछ छूटि रहल अछि केओ कोनो एहन अथी नहि कयलहुँ हे से चीज होइत रहल हँ अंशु लगैत र हँ कोनो तेहने भऽ जाइ छै तखन तकर बाद ओ बितल तऽ दिवाली आय ओहुमे लक्ष्मी पूजा रह लक्ष्मीजी के रतमे खाल दिन साँझमे लक्ष्मी पूजा करू रातिमे कालीपूजा कतहु कतह मेला सेहो लगै छै कालियो पूजामे कते ठा
हँ कए ठाम होइ छै पूजा मिलल जुलल सभ
हँ जतय मूर्ति बनै छनि भगवती तऽ ओहिठाम मेलो लगै छ
छै
ओना इन्द्र पूजा सेहो होइ छै त इन्द्र पूजा ओ इन्द्र पूजा ओना कम जगह होइ छ बड जगह नहि ह ह ओ सु सुनैत छै जे पहिले जे हँ जे तऽ राज अथी छलखिन हँ स तऽ उएह पू करै छलन किएकि त ओ भगवानो तो देवता के राजे छथिन जिनकर पूजा होय छ
हँ हँ राजे सभक ओहिठाम हुनकर पूजा होइ छनि ओकर बध विधान सो सुनै छियै कनि अलग तरहक छै आन ठामक पूजा पाठ स
हँ हुनको पूजा के अलग अथी छनि धत एहिमे एहिठाम ज
हमसब जेतोऽ रहै छी दरभंगा मे तऽ ओहिठा जे राज राजमे जे होइ छलै पूज तऽ ओहिठा